हलो।
हलो
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल
ठीकु आ, तव्हां ॿुधायो।
मां भी ठीकु आहियां।
तव्हां वॉट्सप चैक कयो?
ॿियो ॿुधायो तव्हांजो कहिड़ो हाल, घर में सभु ठीकु तव।
जी जी, सभु ठीकु आहिनि।
तव्हां, अम्मा जी तबियत पाणी ठीकु तव।
जी जी बिल्कुलु, सभु ठीकु आ।
उओई मूं चयो पुछी वठां हा हा हा सुठे नमूने अचे थी पहिरीं फोन पे आई, हाण अचे पई।
हा हा, तव्हां वॉट्सप ॾिठो पांजो।
छो, कोई ख़ासि ॻाल्हि आहे छा?
आ
कोई ख़ासि ॻाल्हि आहे छा?
हा हा मां तांखे लिखी करे मोकिलियो आ न कुझु हिकु भेरो चेक कयो न
अच्छा मां चेक करे वठंदसि तव्हां जेसीं इअं ई मूंखे ॿुधाए रखो
हं हं। मां दरसल ईएई ॿुधायां वञा पई तांखे जीअं मां जेका प्लांट्स लॻाया आहिनि न त उन्हनि में काफ़ी गुल वारा प्लांट्स आहिनि।
अच्छा।
हा, त जीअं हिक आहे अपराजता, जंहिंखे ब्लूपी बि चइबो आ।
अच्छा।
और हिनजी ख़ासियत हे आ न, इ चइबो आ स्वर्ग खौं आयल पौधो आ।
अपराजिता!
हा।
इनजे नाले सां ई लॻे थो न जेको कॾें पराजित ई न थियो आ।
हा इन जो गुल बि नीरे रंग मा हूंदा आहिनि ॾाढा सुहिणा
अपराजिता के गुल में खणदा आइन।
हा
भले मूं नीरे रगे ऐं मूं अछे रंगे सां बि ॿुधाईं।
हा हा अछे रंग जा बि हूंदा आहिनि और हिकु ॻारे रंग जो बि हूंदा आहिनि लेकिन जेका मेन हूंदो पहिरियों हू नीरे रंग वारो हूंदो आ।
अच्छा
हा हिन गुलनि जी न चांहि ठहंदी आहे जेकी डाइजेशन लाए ए डाइट लाइ, तांजो वेट लूस में बि काफी इफेक्टिव हूंदी आ।
अच्छा ई न पर अॼु कल जे गुल जा एड़ा फ़ाइदा हूंदा आहिनि अच्छा, हिकु कोप चांहि में घणा गुल विझण घुरजनि?
चारि खां पंज।
अच्छा, ॿियो कहिड़ा कहिड़ा। पौधनि जा गुल साइ गुलनि जा बुटा सइ
हिनजे अलावा हिकु अएडेनियम थींदो आ पोइ तांखे मतिलब ॾिसण में लॻिदो कि नंढो सो वणु आहे। हुन में गुल ई फैन मतलबु हुनखे छा करबो आ न की जॾें हुनजी डालियूं निकिरनि थियूं न। तॾीं जेको माली हूंदो आ न उहो कटे कटे करे। ऐं हुनजी जेको स्टेम आहे हुनखे हिकु बॉटल में प्रिज़र्व करे रखी छॾजो बॉटल में वधी रखदो आ पो जेकी हो डालियूं जेतिरी बि मथे निकरंदीयूं हुनखे कटंदो वंदो कटंदो वदो त जेकी ब बाटल जी शेप खणी वठंदी आ जेकी हुनजी स्टेम आ।
हू बि अ छा तो वटि ॿुधण में केतिरो सुठो पियो लॻे। जें हिसाब सां तूं मूंखे सुठे नमूने ॿुधाईं पई त अलाए प वई कीअं थींदो हूंदो मूंखे ॾिसण जो ॾाढो चाह पियो पैदा थे।
बिल्कुलु बिल्कुलु मां तव्हांखे सभु मोकिलंदमि त हिनमें बि न काफ़ी वेरिएशनस ईंदा आइनि। जीअ केमें। हिकु हिकु पंखुड़ियुनि जो हो हूंदो आ गुल जंहिंमें बस खाली पंज या चार पंखुड़ियूं पो आइन पपरो खिली वियो हीअ हिकु हूंदो आहे जेको गुलाब वांगुर लॻदो आहे मतिलबु बंच में हूंदी आनि पंखुड़ियूं हुनमें।
हूं हूं
त हो बि मूं वटि ब आहिनि, हिकु सिंगल पंखुड़ियुन वारो हिकु जेको बंच वांगुरु हूंदो आ रोज़ वांगुरु।
मूं न पंहिंजे घर में सधोरा वीचारा पहा जी पैदाण थींदी आहे हिकु वण सां ई मुंहिंजे घर में अलाए। घणा वण ती आन तू मू किथे ॿुधो हजे त सदाबहार जी गुलनि जी चांहि पीअण घुरिजे छ सही ॻाल्हि आहे।
अलाए हे त मूंखे न ख़बर आ सदा बहार जे बारे में लेकिन हे आ की हे एड़ो पौधो आहे जेंखे कदी केअर न खपे। और हे हमेशह गुल ॾींदो रहंदो आ त हमेशह पौधो जेको आहे रंग बिरंगे गुलनि सां भरियल रहंदो आ सुहिणो लॻदो आ
हिनमें बि तमामु रंग ईंदा आहिनि अछो ईंदो आहे। गुलाबी जेड़ो ईंदो आहे बैंगनी जीअं न न मां हिकरो ठाही हुई। मूंखे कं ॾस ॾिनो हुओ त तव्हां सां त ॿाहिरि जा। पंज छह गुल बैेंंगनी वारा खणो ऐं हुनखे टहिकायो जीअं तव्हां मूंखे अपराजिता जे गुलनि जे बारे में ॿुधायो न तीअ मां बि सदाबार जी चांहि मां बि पी चुकी आहियां ॾाढो फ़ाइदो सुठी हुई। त स तूं ख़राब न हो ज़रू भरू
हा हा। त अपराजिता में कोई टेस्ट न हूंदो आहे तव्हांखे तव्हां पीअंदोव त तव्हांखे कोई टेस्ट न महसूसु थींदो जीअं पाणी हूंदो आहे हूअं ई हूंदो आहे।
टहिकाइण हुई हिकु गिलास विझ पोइ अधु रहिजी वञे। हूअ त भले हिको टैको वरे पोइई।
न तव्हां थोरी देरि ख़ाली पाणी में रखी छॾंदोव न हुनजो जेतिरो कलर आहे निकरी वेंदो पूरी नीरी चांहि ठही वेंदी तव्हांजी। और ॿियो छा हुनजो मेजिक बि थींदो आहे तां हुनमें थोरो सो लीमो विझ न नीरे खां प थी वेंदी
लीमो बि वझ प हिन में
हा मतलब माण्हू विझंदा आहिनि। ऐं हुनखे तव्हां थधो बि पी सघो त ज़रूरी न आहे तव्हांखे कोसी चांहि पीअणी आ। त बर्फ विझी करे हुनम में लीमो निचोड़े करे मस्तु पीओ तिरी। हिक त हुनन जो मेजीक़ हि ईयो आ सभनि ॿारनि हिन लाइ वणदी आहे छोकी ब्लू कलर जी हूंदी आहे हुन में लीमो निचोड़ो हुनजो कलर चेंज थी करे पर्पल थी वेंदो आ। हंदो
वाकई में िसणु मेजिकल आहे त जो फ़ाइदो आहे स थल आहे उ माण्हू छो न बीहंदा?
बिल्कुलु हाणे त हेएतिरी वायरल आहे ब्लूटी जे नाले सां वायरल नथी थिए इंस्टाग्राम ते हर जॻह ते माण्हू विकरनि था ब्लू टी ब्लू टी ब्लू ॾींीअ में चार बार पीओ सना थी वञो।
अच्छा तव्हां हिनॾ भुरांच जे बारे में ॿुधो अथव?
हा नेपाल जो नेशनल फ्लर थींदो आहे हिनखे इंगलिश में रोडो डडो चइबो आहे
ख़बर त पंहिंजी इंडिया में बि अथई।
हा हा उत्तराखंड में त हा हा तव्ह उत्तराखंड में काथे बि वेंदो न तव्हांखे हुनजो शरबत हुनजी ड्रिंक्स इलाही मिलंदियूं।
मां हींअर वई हुअसि न उते बद्रीनाथ पासे साल। पासे त ख़बर अथ मां वठी आई आहियां हिनो ॻाड़़े नंगर जे गुल सां
हा
ऐं उ ॿुधाईंदा आहिनि की शरीर खे न थधो रखंदो आहे गर्मी मेंचे पियो न त पाण खे गर्मी ॾाढी घटि थी लॻे। त मां जे घोठी ॾाढो स्वादु अच्छा खून साफ़ च थो खून हुन में लिखियलु आहे बॉटल में
हा पर उ खून साफ़ करण लाइ ॾाढो फेमस आहे। की खून बिल्कुलु ब्लड प्यूरफाइ करे छॾंदो आहे तव्हांजो
अचछा
हा मां बि हाणे नैनीताल वई हुअमि न त होॾे असांखे ॿुधाइनि पिया हुजनि। कीअ नेपाल जो नेशनल फ्लावर आहे हेॾे बि हूंदो आहे गाारे रंग जो गुो गुल हूंदो आ। उ हुनखे न कोई बि ड्रिंक में होते जॻह जह ते हर कुंड कुंड में माण्हू बीठा आहिनि हुनज गुलनि जा सत कढी करे हुनखे हिकु बोटल में भरे। रख़यो थऊ हुनम में लीमो और सोडो मिलाए करे ॾियनि था मस्त शरबत ठाहे करे इलाही सुठो हुयो हुनजी ड्रिंक्स बि पीतीसीं असां रेस्टोरेंट्स में बि हर जॻह हुययो बुरांश जी ड्रिंक्स बुरांश जो शरबत ब्रांच जो हे ब्लड प्यूरफाइड हा
टल में वियासीं न असां रहण जे लाइ भई घुमण जे ला हान्जी, रिहाइश त खपनदी न, त अस्सां खे होटल त व्यावसी, त हुननि असांखे वेलकम ड्रिंक में- रामनगर पासे हो वेलकम ड्रिंक में असांखे बुराण जो शरबती पियारियो अन।
हा होॾे मोस्टली सभु वेलकम ड्रिंक में तव्हांखे बुरान जो शरबत ई ॾींदा।
तॾीं मूंखे हिनजी ॼाण पई की एतिरो फेमस आहे ऐं हिन जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि। हूँ।
हां ऐं हीअं ई हिकु वण हूंदो आ। ह आहे बेल वारो हूंदो आ न जेको क्लाइंबर्स हूंदा आहिनि। हुनजो नालो आ कृष्ण राखी
अच्छा।
और हो न बिल्कुलु जीअं नंढेपण में असां राखियूं न ठाहींदा हुआसे वॾी वॾी राखयू ठाईंदा हुयास उ वॾो सो गुल हूंदो आहे बिल्कुलु राखी वांगुर बैगनी रंग हुनि जे मथो पीरे रंग जी नंढियूं नंढियूं ईअं बूटियूं ठय हूंदियूं ल सुणो इल यूक फलावर आहे। हुनखे डॾिसंदो न त चवंदो की हे गुल आहे की। कीअं हिनखे मां समुझी सघां एतिरी कुदरत जो करिश्मो आहे
त मूंखे न हिन जो कोई वण मुंहिंज जो फोटो जेको अथई तोखे अगरि हिन जे बारे में ॼाण हुजे बाक़ई ॿुधी ॿुधी करे हुजे। रोमांच थो थिए की ॿुधाए कुदरत वटि कहिड़े। कहिड़ा सुठे सुठे नमूने जा पौधा आहिनि बूटा आहिनि सभु असांजा। फाइदे वारारा कुदर च आई सॼी फाइदे वारी असां कुुदरत खे शला ख़राबु न कयूं
हा
असां वेठा ख़राब कयूं अञा प्रकृति त असांखे सभु कुझु ॾिनो आहे। असां पर अॼुकल्ह पहिरीं शयुनि जे मथां आधारित थी विया आहियूं। की चाहियूं को पछा उ थो मुझी थो भल ड्रिंक ई ड्रिंक हूूं वेठा पियूं ऐं कुदिरत कहिड़ा बढ़िया न गुल जा असांखे। शरबत अ सभु ना आहिनि असां हुन जी कदुरु किथे था कयूं?
हा बट मजीी त बि फाइदेमंद ह म छा आहे हुनमें तव्हांजो पुदीनो आहे लीमो आहे और सोडा आहे बस मोजी त फ़ाइदेमंद हूंदो आहे बाक़ी जेका फ्लेवर वारा हूंदा आहिनि। हो भले ई ता ॿ केमिकल हूंदा आहिनि लेक जेको प्योर मोटो हूंदो आहे हुन मे हूंदो आहे तव्हांजोऔर पुदीनो हूंदो आहे शरीर खे थधो ई कंदो आहे।
न न हू त रंग बिरंगा पई नीरो रंग
हा रंग बिरंग वारा जेका हूंदा आहिनि न हा रेमल वार म हुनमें कोई केमिकल न आहे कुझु न हुनमें प्योर लीमो पुदीनो आहे।
त अॼुकल्ह ॾिसंदा न माण्हू प्लेन वारा वणनि किथेथा माण्हूुनि खे। सभु रंग बिरंगो ई खपे हुनननि खे बॿारह मेंला-' मां त नाला बि अहिड़ा अहिड़ा ॿुधाइनि की पुछो ई न मां चई कहिड़ो लून वेठा घुराइ मां हैरान थींदी आहियां अहिड़ा अहिड़ा। नाला ॿुधी करे तूं ॿुधाए छा छा न अची वियो आहे माण्हू कुदरत खे छॾी करे आर्टिफिशियल शयूं जे पुठियां त डुके पियो
हिन लाइ ॾिसो न जेकी पहाड़ी इलाइका आहिनि होॾे अॼु बि नेचुरल शयुनि जो ॾाढो चलर न सभु कुझु नैचुरल शय साइट है त चाहे शरबता हुजनि चाहे मोजतो हुजनि चाहे जे ड्रिं उ नेचुरल शयुनि सां ठहे थीऔ हेॾे छा आहे सभु कुझु आर्टिफिशल
उहोई त मां चाहियां थी न अॼुकल्ह जे ॿारनि खे खपे बि इहो ई।
हम
सभिनि खे ख़बर अथव न टीवियुनि जी एड बिगाड़ियो अथव
हा जेका सेलिब्रिटीज़ आहिनि जेको ॾेखारनि था। स्टेंग
हू च न उ सभु ॾिसण में जे ॿारनि खे लॻे थो की असां वेत व आयाय त लेबेल मै छा लि ख़्यल आहें ॻॾो फ़ाइदो आहे घणी खंडु आई केर थो ॾिसे
हा
पर जेके सिहत जो ख़्यालु आहे न हू ज़रूर हुन जे पुठियां जा आहिनि। ग्रेडियएंंट क छा सां छा छा? ठहियल आहे तूं ॾिसंदो त त ॿार किथे था ॾिसनि?
ॿार ध्यानु नथा ॾियनि इहा ई ग़लती आहे।
बस हुन ठेको ॾिठो टीवीअ में असांखे बि हिनखे ट्राए करिणो आहे। सही आहे हलायूं था घणे ॿारनि खे ठीकु आहे ॾाढो सुठो। सुठो लॻो मूंखे तोखां ॻाल्हाए करे हा मां बि रोटी खां रोटी जो टाइम तूं बि मानी खाई वठ
हा हा मां खाई चुकी आहियां।
अच्छा त मां खाईंदसां ठीकु आहे।
ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे।
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल